सभ ठीक ठाक अछि।
आऔर सब कीया हँ सब बढ़ियां य अबाज तऽ अबैया ने हमर।
कनि कनि अबैए हल्का हल्का अबैए सुन हँ सुनाई दैया हल्का हल्का कनि कनि।
अचछ अच्छा आओर।
ठीक अछि की सब होइत छलौ?
वाह आइ के तऽ बुझले अछि। रवि छलेहा तऽ आइ क बाल बच्चासभ सेहो घरेपर।
घरे पोर।
काज परर नहि आइ छुट्टी रहै छनि घरबैयो के। ओ ह हँ तऽ। बड्ड व्यस्तता रहै छै रवि दिन कहै छै न ओ रवि दिनके आओर बेसी।
बहुत व्यस्तता रहे छै रवि दिन।
भोरसँ उठू तऽ पहिले बच्चो सब के बहुते फरमाइश भऽ जाइ चा ई कऽ खायब ओ खायब तैसे दुआरे।
रेबे तऽ बच्चोसभके न भेटै छै तऽ की करतै ओहोसभ। सेहो बात छै।
कनि होइत रहै छै बच्चा सबके की जे आइके दिन कनि से नीक खाइ आर क कतहु कतहु घूमी फिरी बेसी सँ बेसी माय बाप संगे
समय रहे समय बितबी से होइ छै। बाँकी दिन नै न होइ छै बच्चो सभके।
ऐना होइ या जे रवि दिन क किछ मतलब काज आओर समाहिइर ली से नहि। होइ छै ओहि दिन आरो नहि होइ छै एहि एहिसँ लोक हँ एहिसँ लोकसभ जाइते रहै छै तऽ ओहिसँ भऽ जाइय। काज बेसी जे घरमे बच्चासब नै रहल तहने ओरिया गेल काज।
ओरिया जायत।
तक होइत।
आन दिन दऽके खूब सुंदर काज भऽ जेत बड़ बढ़िआं समय भ ओ भेट जेत। आ रवि तवि के छुट्टे दिनमे कोनो समय नै भेटत करयके किछो।
नै नै ओ आओर बहुत बेसी व्यस्तता के दिन रहै अहाँ की सभ भेलै भोर सऽ।
हमहुँ भोर से कनि यए छुट्टी छलै सबके तऽ कनि घरे के कनि काज बात कनि कपड़ा लत्ता तऽ ओतय बड्ड पइनो पड़य लगै छै ने तऽ कनि कपड़ा लत्ता छलेह। से सब बच्चो के परीक्षा शुरू अछि तऽ हुनके में कनि लागल छ लहु अखने खेनाइ तेनाइ खेलहुं हे भोजन भेलै हे। तऽ कहलिय कनि पडै छी आब आब की करब एखन कनी काल निश्चिन्ता अय फेर ऊए। फेर साँझमे उएह काज बात करय लागब अहाँके की की सभ केलहुँ अहाँ
साँझ में की हेते आ साँझ के बाद फेर राति मे अपन गृहस्थनी सबके। इहे मे टाइम बीत जाइ छै आ सभके पसन्दो के ध्यान राखऽ पड़ैत छै
राखऽ पड़ै छैय
से त होइते अछि।
रवि दिन की होइ छैय बच्चा सबके की अपन रहे छै कि आइ इएह बना लिअ वएह बना लिअ
कनि भऽ जाइ छै ओहि दिनक कनि विशेषो के मून रहै छैय न आन दिन तऽ मतलब जे बना कऽ देलियनि टिफिन मे जे देलियनि ओ खेलथि। लेकिन रवि दिन क होइ - रहइ छइन जेना इ चीज ब हुतच बन जाइ है बन जाय
हँ हँ से तऽ छैह आब तऽ
हल
सब चीज नीक लगैया खाइ बच सभ चीज माछ मासस कनीक कमे रहैया हमरा कियाकि हमरा घर वाला नहि खाय छैथ ओते माछ मौउस खाइते नहि छ तऽ बुझियौ तखन तऽ दू गोटा ल की बनेबै अहाँ हमरा बड नीक लगैया।
से तऽ भइए जाइ छै अगर घरमे सभ सभचीज खात तऽ नीक रहे छैय ने तऽ भए जाय छै अपना ले लोक के न ओते सोच पड़े छैय।
नहि होइ छै अपना ले अपना लेए अलग बनाउ फेर ओकरा लेल हुनका लेल अलग बनबियौन से नहि नै होइ छैय आब चारि तीने गोटे छी अहाँ अलग - अलग कतेक -कतेक बनेबै सेहो भऽ जाइत छैय कनि।
बनेबै हँ
तेंय दुआरे अप्पन
हँ से तऽ? र छै ओकर बाद मुना। तऽ हुनका लनके बनेलहुँ फेर।
रैइब करैत छथि।
बुझियौ ने सभ दिनके, चा
अनूना करै छथि अच्छा अठबारा करै छथि।
जे सब् बारहो माल
अठबारो वाह? तखन तऽ बढ़िआँ बाह।
आ भय देखियौ जे भऽ गेलनि आइ भऽ गेलनि रैइब
सोमवारी भऽ जेत।
सीपा लाया पड़ जाइ अहाँ र अग?
हँ।
स क सी कहबत ने। आ सोम छात हिनका सब के लगातारे भऽ जाय
लगातार भऽ जेते, अहुमे फेर। आखन फेर तऽ पञ्चमियो आके शुरू होइए से ओहो दिन सोमवारियो अछि। तीन तारीख क।
हँ पड़तऽ अछि। ई अहाँ सोमवारीएमे हैत।
तऽ पञ्चमीमे अहाँसभ अहाँ करै छियै पञ्चमी ने, म हमरा बाबा घीर। खीर घोरजाउर बनैय। पञ्चमीमे नहि बनै आइ तऽ देखे छियै, आ ते एतय बड्ड पानि पानि पड़ै या, की सब पाइन बड पड़
फुरष लोकके फुर्स ओते नहि होइ छै, ठाँव सराइ करू, फूल फूल -तूल तोड़ू, कनी झोल झोल झोल -झार भऽ जाय छै घरमे, ओहोसभ झाड़ू।
से तऽ होतऽ छै।
आ सब दिन तऽ धरफड़ी ने रहै छै भोरके, आ रैव कऽ कनि रहै छै निश्चिन्त। अपनहो लोकके कनि होइत रहै छै जे चारि बाजे न उठी, पाँचे बजे ऊठी।
पाँचे बजे उठी, उठैयो के समय कोनो ठीक नहि छै। सेहो छै, आ ओना समय अनुसार चलू पाँच छओ दिन अहाँ।
सेहो ठीक रहै छै, ओना देखियौ देखियौ तऽ, सभदिन अगर रहै छै सभचीज तऽ, ओहो अहाँके एकटा जे समय निर्धारित रहत।
धारित रह, ओहो बढ बढ़िया छै, काज सलटा जायत अहाँ के सभटा।
से होइ छै।
से तऽ ठीके होइ छै, लेकिन आ छुट्टी दिन मे बेसीे काज बेसिए लागत कि समय जल्दी -जल्दी पार भऽ रहल अछि। कोनो समय के पाबन्दे नहि रहै छै ओहिमे।
छुट्टी दिननकऽ ने बहुत हो बहुत होइत छै। कपड़ो लत्ता भऽ जाय छैय। बच्चा के इसकुल सभ रहल, तऽ होमवर्क अपने कराबै छी कि बच्चा अपने कऽ लैय छथि? इसकुल के काज जे रहै छैय।
करबै छियै, करबै छियै, नहि करय छथि।
ओहो एकटा बड़का काज होय छैय, कहय छैय ने गृहस्थनीके बहुत काज रहै छैय। कपड़ा लत्ता स लऽ कऽ साफ -सफाय सँ लऽ कऽ बच्चा के पढ़ेन आ नेहेनाय -सोनेनाय आ ध्यान देनाय, आ नीक चीज सिखेनाय सबटा रहय छैय एकटा एग्रीहसने के काज, जे बौआ ऐना कर एना ओ
एना करू, एना सिखनाय ओ तऽ जरूरी छैय न, सेहो न छैय अपना सबमे तऽ कनि सिखेनायो बड जरूरी छैय की नीक छय कि गलत छैय त त से तऽ अहाँके बतबये पड़तै बच्चा सबके आब आब समय गे अनुसार
सब दिन अहां कनि-कनि क सिखेबै तहन ओ पूरा बच्चा के दिमा
हँ से तऽ कनि-कनि बुझबियौ ओकरा, आ देख खेओ के सीखै छैय न सेहो छैय न समय त दिय पड़ैत छैय, आइ काल्हि बच्चा सभकऽ समय देबै बच्चा के तऽ बच्चो बुझतै कनि आइ काल्हि तऽ सब से बड़का भऽ गेलै हें
कनि घुमनाय-फिरनाय होय छैय, योगा-तोगा कैल होइये कि नहि होइये।
नहि-नहि हम नहि करै छी, हम खाली भोर के जे बच्चा के टहलबै लय जाय, ई पहुँचबै लय जाय छी न स्कुल बस पर। तऽ अपन एक चक्कर लगा के आबि गेलहुँ। बस-बस
भऽ जाइये, रहैये दसो मिनट के रस्ता अय
हँ से छैय, से छैय
तहन त भऽ जै
भोरे जे जाय छियै तऽ अपन दस हँ दस पन्द्रह मिनट अपन एक चक्कर लगा के, अपन हम घर आबि गेलहुं। ओहि स बेसी नहि हैत, अनदिना कैल हमरा बुते।
देखियौ अपना पर नहि होय छैय ध् ध्यान दैल, ओहो लेकिन कहै छैय लोक जे कनिक देर ओहुं सबमे ध्यान दिय अ ख्यास करू, डेली बैयाम करू लेकिन कहाँ होइये। नहि होइये, होइत रहैये कि जे एतेक एते देर मे ई काज करै छी, एतेक देर मे तरकारीेये बैसि के काटि लेब। जे समय सऽ सबटा भऽ जायत, नहि होय
हम्म छैते से तऽ ठीके कहै छियै अहाँ
कनि नहा लैय छी, अपने होइत रहै छैय कि अपना स फ्री भऽ जाय, अपन नहेनाय सो नेनाय पूजा-पाठ जे रहैये
कनि जल्दिये पूजा कऽ लेब, तकर बादे काज करब सेहो भऽ जाय छय भोरे मे
तैं तऽ कहलहुँ हैं, बहुत जरूरी रहै छैय अपनो पर ध्यान देनाय लेकिन नहि होय
नहि होइ छय, नहि होइ छय। ओ खाली सब दिन सोचबे टा करब कि, आइ ई कऽ लय छी आइ चलि जाय छी, ई कऽ लेब-ऊ कऽ लेब से नहि होय छैय न, से तऽ होयते छैय। अपन
आ ई त पानिमे तऽ आरो बुझू, एकबेर कपड़ा छत पर दियौ, एक बेर उतारु रौउद होइ छै, तऽ लोकके लोभे धऽ देलक, जे कनिको रौंद उद लागि जेतै तऽ महकतै नहि, लेकिन भऽ जाइ छै ओ आर विपैत एकदम सऽ। कए बेर दौड़लहुँ हैं छत पर आइ गेलहुँ कपड़ा पसारो फेर अनलहुँ
से जाउ आउ ओही मे समय चलि जाइ छैय ओहु एकटा काजे बुझाइत रहै छै
बड़का काज य ओ एहि मासमे आ जाड़ मासमे जाड़ोमे बड होयत रहै छै एक रत्ती हुलकी दैत सूर्य भगवान देता क होइत रहते रौदमे केना
रौद चलि गेल अपन जाड़ो में तैय्यो ओअपन अपना सब के एम्हर कनि रोद होयइतो छै गाम सब में जे कुहासा लागल रहैया बड खराब रहै छै।
पानि बिहड़ि होइ छैय से कतेक ठनका एखन
बड बड बड एहीबेर तऽ ठनका देखलियै कते खसल।
हँ पेपर मे देखेइ छियै सबदिन पढ़ै छी पेपर तऽ देखब आइ फल्ला जगह अते आदमी मरलै आय फलां जगह अते आदमी देख क
बहुत बहुत ठनका खसि रहल छै एहिबेर
बड़ ठनका जगह जगह बड़ ठनका खसैए अहू सभ तरफ बहुत होइत रहैया नहि रातिक कऽ बेसी दिनके नहि रतिक
राइत के बेसी डर लगे छै बेसी
नींदे में बुझेत जे आ बिजलियो चलि जाय य न अहूं सब के बिजली बिजली चलि जाइया
नहि एतय तऽ नहि जाइया गाम दिस सासुर मे
हमरा सब के अथी दुआरे की कहै छै ई जे सावन के मेला लगैया ताहि दुआरे हरदम आठ आठ दस दस घंटा लाइट काइट
लाइन काटने छै मेला दुआरे। बिजली रे बाप रे बाप
कटत से पाँच बजे आयत बड़ मुश्किल भऽ जाइ छै।
खलच होत त हन तकत। नहि एतय त नहि कटैए लाइन ओतय तऽ बाबा नगरी द्वारा आहाँ के कटैत हैत
सावनमे चौबीसो घण्टा दै छै ने सउन मे मासमे ओहिमे एक्को मिनट नहि काटत ताहि दुआरे एखन तैयारी जे करै छै
तैयारी मे काटि लेलक हँ
पूरा लाइट काइट दैत आ फेर से। ओय पर से अहाँ के जे ई बिजली आयत की पानि होबो
पानि पड़ि ज
लागत तहन तऽ भरि दिन भरि